हेलो। हेलो। हेलो।
हेलो।
हेलो की हाल छै यौ।
आँ ठीक छै ठीक छै ठीक छै।
ए।
हँ हँ। घुमैय लए तऽ पटना मे रहै छी तऽ बेसी तऽ घुमैय लए नै गेलौ लेकिन एहि बीचमे आहाँके एक दू जगह गेल रहौ। एनाकि महावीर मंदिर सुननै हे हेबेै पटना के फेमस जे अइ।
पटनाके हँ हँ।
हँ महावीर मंदिर एक दिन गेल रहौ बाकी रूम कऽ। बगल मे एन आई टी ये तऽ एन आई टी रैब के जाइत रहेै छी गंगा आरती देखबाक।
अच्छा हँ ओत तऽ गंगा के बहुत सुन्दर धार छै एतऽ बड़ नीक लागे छै।
शैन रैव के जे छै से गंगा आरतीके आयोजन ओतऽ केएल जाइ छै तऽ बहुत बड़ियां रहै छै भीड़ो काफी रहै छै।
आ संडे रहेै छै तऽ ओनाहो घरे पर रहै छियै तऽ अड़ाई घण्टा के लेल शाम के टाइम मे चैल गेलौ।
फेर आहाँके इस्कॉन छै इस्कॉनो गेल रही। किछ दिन पहिेले हँ हँ स्कनो छै। दरभंगो मे छै स्कोन।
स्कॉन आहाँ के पड़ेै छै इ संजय सब के जे आवास- छै ने बन्दर बगीचा।
हूं- हूं।
ओहि -ओहि रोड मे जेबै ने ओहि रोड मे पड़ै छै मतलब कंकड़बागा मे पड़ि जाइ छै, एना बुझियौ ने।
अच्छा कंकरबाग में पड़ै छै।
स्टेशन से एक, डेढ़ हँ बहुत बहुत भव्य मन्दिर बनेने छै, बहुत भव्य
अच्छा!
हां।
ओना अहाँ कतय- कतय घुमल छी मतलब। अखन तक।
ओना एखन तक धार्मिक स थल के बात करी तऽ एखन तक हम बैज्यनाथ धाम तऽ गेले छी।
ओकर बाद उच्चैठ- उच्चैठ भगवती सेहो गेल छी। नवा दा गेल छी। हं आओर कुशेश्वर तऽ हमरा सबके बगले में अय, कुशेश्वर स्थान तऽतौ गेल छी। एखन तक ज्यादा हम घुमलो हे नै।
ओ कुशेश्वर तऽ जायके हमरो इच्छा बहुत, एक बेर सोचै छियै कि
बिलकुल कुशेश्व स्थान घुमै लए तो हलाकि आब गंगा आरती शुरू कऽ देलकै है, बृस्पति रोज सप्ताह मे एक दिन बृहस्प ति दिनके गङंगा आरती होइ छै ओतौ। आओर नौका बिहार सेहो ओतय चालू कयल गेलै हेँ। कुशेश्वर स्थान मे, आओर कुशेश्वर स्थान से पक पक्षी अभयारण के लेल तो फेमस छेबे करे, पक्षी प्रवासी
तऽ पक्षी अभयारण्य मतलब नाम के छै, कि सच मे छहियो।
नहि- नहि ओ जेबै तऽ अहाँ अपने देख लेबै, मन्दिर अहाँ प्रवेश करबै ने, ओ अहाँ अपने अनुभव भऽ जायत, तऽ की छै ओकरा दृश्य बहुत बढ़ििया एकदम नामके लेल नहि छै, ओ बात सही छै।
ओ।
पाँच, छः रंगग के रहै छै, बुझलियै जे अहाँ एखन देखैत बिल्कुल हँ एखन अहाँ देखैत हेबै जे विलुप्त भऽ रहल छै, ओ पक्षी सब अहाँके ओतऽ बहुत भेटत हँ।
तखन तऽ बहुत बढ़िआं बात छै, तखन तऽ
हँ आ मंन्दिरो भव्य छै, बीच में बिहार सरकार से किछु फंडिंगो भेटलै ह ओकरा। अ तैयार कै- कै जा रहल छै, वैद्यनाथ धाम के ऊपर जे ढांचा छै ओहि हिसाब से। एकरो निर्माणाधीन के लेल भेटले ह बिहार सरकार से फंड, काज चालू छै। हँ- हँ। बांकी कतहु बेसी जगह हम एखन तक नहि घुमलहुँ हँ। एक बेेर दिल्ली गेल रही बच्चे में, फेर गुजरात गेल छी आओर जे भी हमरा अपन क्षेत्र के ए कम्पीटीशन सब के लाइन के जाय मौका भेटैया कम्पिटिशन प्रतियोगिता सबके थ्रू, तऽ ओतय जाइत रहै छी। जेना पटना तऽ दू महीना पहिले शिफ्ट भेलहुँ हँ, लेकिन एहिसँ पहिले पटना में तीन, चारि बेर प्रतियोगिता परीक्षा दे ल‌ आयल छियै, मधुबनी गेल छी प्रतियोगिता परीक्षा ले लऽ हँ। आ किए तऽ हमर रुचि जे छै से शुरुएसँ अहाँके नै हिन्दी निबन्ध आ क्रिएटिव राइटिंग हिन्दी मे काफी रहै छै। तऽ
वाह ई तऽ बहुत बढ़ियां बात छै जे हिन्दी मे अहांके क्रिएटिव रहै त, तब गाना उना सब लिखै, लिख चलै छियै।
क्रिएटिव राइटिंग एहि सेन्समे कहि रहल छी जे मानि लिअ कोनो प्रतियोगिता होइ छै जे क्रिएटिव राइटिंग के तऽ ओतो अहाँ जेबे तऽ अहां एगो, बिलकुल निबन्ध हं हँ हँ जेना अहाँके एकटा बात करै छी घटना के बात कए रहल छी स्टेट लेवल के एगो रहै, राज्य स्तरीय
हुं, हुं, हुं, हुं।
प्रतियोगिता, अथि।
अच्छा।
तऽ ओ प्रखण्ड स्तरसँ राज्य स्तर तक तऽ, दरभंगा जिलासँ हम आयल रहियै एतऽ भेलै कि ने बीस मिनट तक अहां के टाईम दै छै, ठीक छै और जे टॉपिक अहाँ बच्चा के वैह टॉपिक भेटतै और ओहि टॉपिक के बारे मे अहाँ पहिले से किछ पता नहि रहत जे ई टॉपिक आबै वला छै।
अच्छा अचानक अहाँके मतलब बुद्धि के टेस्ट करैत छै अहाँके आबैए कि नै
लडड
हेलो।
टॉपिक य ॉपिकै आशीर्वाद जी आब
आखिरकार। हेलो अहाँके आवाज कटि रहल अछि।
हेलो।
अहां के आवाज बीचे से कटि जाइये।
हँ आब
आब ठीक अछि।
कहियौ कहियौ। हँ तऽ हमसभ गेल रही ने तऽ हमरा सभके बापूसभ हमरा नाम सुन बापू स बापू सभा कार्यक्रम सुनने छियै ने पटनामे जे छै। ओहीमे भेल रहै तऽ हमरा सभके टॉपिक देल अनाउंस आखिरकार टापिक हम
तऽ टॉपिके के नाम रहै आखिरकार, अच्छा।
की कहलियै?
पाँच मिनट सोचै ला पाँच मिनट सोचै ले देलक।
पाँच ओ बीस मिनट
अहाँके आवाज बहुत
निर्धारित आवाज कटि रहल अइ, एक मिनट, आब आबैये
हँ बहुत कटि कटि के अबैये, आबि तऽ रहल ये, अखन तऽ बहुत बढ़ियां आबि रहल ये।
एखन आबैये।
हँ एखन आबि रहल अछि।
वैह हमर सबके ओ
ह
हँ आखिरका टॉपिक भेटल रहे, पंन्द्रह मिनट के टाइम रहै तीन पेज लिखैके रहै। तऽ एकटा टॉपिक बहुत कुढ़ब टॉपिक कहि सकै छी, आखिर काल पर मानि लिअ पाँच मिनटमे अहांँके
की लिखतै आदमी की लिखतै आखिरकार में।
हमरो सबके ई शुरुआत मे रहै दिक्कत। जे भाइ की लिखियै एऽ पर, नै किछ फुराय तुराय लेकिन ओ पाँच सं एतेक जे टाइम देलकै ने, तऽ लास्ट के तीस सेकेंड मे जे छै हमरा दिमाग में आएल किछ एहन बात, जे लिख सकै छियै ओइपर। ओकरे हम मोहरा बनेलियै, और तकर बाद पन्द्रह मिनट जे टाइम दै छै लिखयके लेल, ओइमें लिखनाइ शुरू केलियै तीन पेज लिख देलियै।
अगिला दिन भने रिजल्ट रहै, अगिला दिन भने रिजल्ट रहै, तऽ राज्य स्तर में पहिल रैंक आएल रहै हमर।
बाह- बाह -बाह बहुत बढ़ियां।
तऽ एहने तरहके एक तऽ कम्पिटिशन होइ छै, तऽ एहि सबमें जाइत रहै छी, कतहु- कतहु, जत -जत मौका भेटै छै।
त अहाँ मतलब हम पुछि सकै छी, मतलब की कि लिखलियै कोन विषय पर ओत की फ्रेम केलिअइ अहाँ।
जेना आखिरकार छै ने, हमरा दिमाग में एके गो चीज एलै जे मानि लिअ एगो बच्चा छै, अपन पढ़ाइ कए रहल छै ठीक छै, पढ़ाइ करैसँ करैत ई ओते ई बात सोचने हेतै ने, कि हमरा आखिर कार ई लक्ष्य तक पहुँचेके अय, आओर अगर ओइ लक्ष्य तक पहुँचेमें किछु दिक्कत ओकरा भेलै, कोनो परेशानी भेलै, जे वजह से नै पहुंच पेलै, त फेर ओ मन-मन योजना बनबै छै जे, आखिरकार हमरा में ई- ई कमी रहि गेल, तऽ ओ कमजोरी कोनी निकालै छै, हँ ओ कमजोरी ओ निकालै छै, फेर ओइ पर काज करै छै।
काज करै छै।
एनाही हम फ्रेम बनेने रहियै, जे आखिरकार शब्द जे छै से हिन्दी के एगो महत्वपूर्ण शब्द होइके साथ- साथ छात्र जीवन के लेल प्रेरणादायी शब्द, आ या युग कही त मिलके पत्थर साबित होइ वला सब्द छै, जै से बच्चा प्रेरणा लै छै।
सही बात।
हँ तऽ इएह लिखने रहियै, फेर एगो शिक्षक के हुं फेर एगो शिक्षक के जीवन में ऐ शब्द के की महत्व रहे छै, फेर एगो खिलाड़ी के जीवन में एकर की महत्व छै शब्द के, इएह सब लिखने रही।
बाह अहाँ तऽ बहुत मतलब एकटा एकर टॉपिक के लगभग सबके जीवन मे उतारि देलिये, एकर मतलब तर्क शक्ति सेहो भेलै ने, कि अहां क
बिलकुल ओत उएह चेकिंग इहो छै जे, अहाँके हँ बिल्कुल- बिल्कुल। ओएह चेकिंगे होइ छै जे, बच्चा कई हद तक सोचि सकैए, कते डीप तक जा सकैए।
प्रजेंटस ऑफ माइंड चेक करै छै कि। की लिख सकै छियै।
बिल्कुल- बिल्कुल। आओर ओ एग्जाम हम तऽ, हम सब तऽ सरकारी स्कुल से गेल रहौं, आओर पूरा बिहार के जते टॉप प्राइवेट कॉलेज छै, प्राइवेट स्क कूल से डी ए भी होइ की आर एस एस होइ किओ होइ सभके बच्चा ओइ मे रहय ब बैसल पन्द्रह हजार लगभग बच्चा पार्टिसिपेट केने रहै।
यौ इस्कूल थोड़ी पढ़ै छै इस्कूल त
नै त ई बात त हम अहाँ बुझै छियै ने जे स्कुल नै पढ़ै छै। लेकिन ओत्त जे हमसभ एलौं न तऽ हमरा सबके साथ जे भेदभाव कैल गेलै ओ हमसभ कहियो नै बिसरबै किया तऽ जते गार्ड रहै जते ओत गार्ड रहै सब रहै प्राइवेटे स्कूल क ओ जे देखै न जे इ की सरकारी स्कूल के बच् च्चा छै जै दिन एक्जाम रहै ओइ दिनका बात हम अहाँके कहै छी ओ देखै जे सरकारी इस्कुलके बच्चा छै तऽ ओ कनि अपन अलगे एटिच्यूडमे रहै। एनाहि हमरा संगे घटना भेल हमरा किछ समझ में नै एले त गार्ड स हम पुछलियै त ओ हमरा तहन अंग्रेजी मे बात करऽ लागल तऽ अंग्रेजी मे बात तऽ ओकर बुझियै आ हम रिप्लाइ हम अंग्रेजीमे कै नै सकै छी ओते हमरा थुर्आउट अंग्रेजी आबै नै छलै ओइ टाइममे। हम कहलियै सर हिन्दीमे आब अहाँ बाजू तऽ हुनकर जे देखलियै मानसिकता सरकारी इस्कूल के बच्चा के प्रति से हमरा नै निक लागल। वैह जहन अगला दिन भेने हमर एनाउंस भेलै नाम आ ऊपरस पटना के पर जी हूं हूं। पट पटनाके डी एम छथि अपन एखन हूं। ओ लै क हम जहन नीचाँ उतरलौं पै सबस पहिले वैह टीचर एलथि हमरा लग और हुनका हम कहलियै ई बात। जे सर ककरो अहाँ माध्यम भाषाके माध्यमसँ ककरो अहाँ जज नै करियौ। ई बच्चा अंग्रेजी माध्यम स पढ़ने छै कि हिन्दी ओकर जे क्वालिटी छै ओइ पर अहाँ देखियौ काइल अहाँ स त खाली हम मदद मांगने रहौं अहाँ हमरा अलगे एटिच्युड देखेलौं यैह होइ छै।
देखियौ रिजल्ट जे छै ने रिजल्ट सबके मुँह चुप कऽ दै छै। ठीक छै ने जे भेदभाव अहाँके छलै ने ओ त तैं ने ओ जे छै से गार्ड छलै ओहै मे प्राइवेटे मे जे नीक टीचर हेतै जे पढ़ल लिखल हेतै जेकरा पता हेतै कि जे ई इज्जत दैत हेतै विद्या के ओ अहाँ स हिन्दी मे बात करितेै। कतबो ओकरा अङ्ंग्रेजीके आ देख लेलियै रिजल्ट अहाँके सभके मुँह पर तमाचा मारि देलकै।
बस हँ।
मारि देलकै ने। ई बत की अथी होइ छै विद्या के सब जगह पूजन होइ छै। हूं।
और ई प्रतियोगिता के कॉपी जे चेक होइ छै से पटनाक के जे टॉप मा लिय सीनियर रैंक आई ए एस ऑफिसर एखन छथिन चाहे ओ रेरा विभागके होथिन कि जीविका विभागक या एगो छथिन आइ एस अनिल कुमार झा। डी एम ऑफिस मे रहै छथिन त हुनकर सब के कमिटी रहय छै ओ सब चेक करे छै। हं हूं।
भेबे केलै कि आइ ए एस रैंक के अधिकारी सब चेक करै छथिन हूं।
हँ हँ बिलकुल।
कहुं न।
आ एनाही गेल रहौं एक बेेर मधुबनी मे कैटोला जगह छै। आठवां तक त हम पढ़ने छी आर एफ एस के स्कुल स शिशु मंदिर से सरस्वती शिशु तु मण्डिल से। ओमे सांस्कृतिक ज्ञान प्रतियोगिता होय छै त ओय से गेल रहो प्रान्त स्तरीय सी तामढ़ी तक गेल रहो ते इहाए प्रतियोगिता के जरिये कतौ घुमय के मौका भेटै छै तऽ ओतऽ गेलौ। नै तऽ ओना घुमै के मौका बहुत कमे भेटै छै।
नै-नै सही छै लागल रहु
हां।
और की। एनाहिते दैत रहियो कम्पटिशन सब जता भी मौका भेटा अपन प्रतिभा के हमेशा जे छै से सद उपयोग करबाक चाही।
हां-हां बिल्कुल।